हेलो हँ आवाज अबैया नमस्कार अबैया आवाज
हँ अबैया अबैया अहां कतसँ अहांक अहाँ कतयसँ बाजि रहल छी
हम एतय दिल्लीसँ बाजि रहल छी
अच्छा दिल्लीसँ हँ ठीक छै आइ तऽ जर्नी क क एबे केलौं हं
अच्छा केहन रहल यात्रा
बहुत बढ़िया एगो छोटकी पुतहु छलए पोता छलए और आस पास के जे छले ओहि कम्पार्टमेंट में आदमीओ सब बड नीक छलै तऽ बहुत बढ़िआँ छलै आसाम आसाम जोरहाट
अच्छा आसामसँ अच्छा आसाम दिस बड पानि तानि एखन होइत हेतै ने
हँ पानि ई म अ गुवाहाटी तक तऽ पूरा वर्षा होइत छलै जखन आसाम पार केलके तखन बर्षा क नै देखेलै
हँ ओहि सब दीस स बाढ़ियो जखन अबै छै तऽ पूरा तबाहिये मचा दैय छै
हँ पूरा तबाही
ह्म ब्रह्मपुत्र मे तऽ पूरा अथि आबि जाइत रहै छै
हँ बाढ़ि आबि जाइ छै आब बे आ बेसी शहर जे छै से ब्रह्मपुत्रेके किनारे छै
हँ हँ बड तबाही मचै छै बाप रौ ओहिठामक गाम सभक दशा देख क बड़ा दुख होइत रहे छै
हँ गाँंव गाँव मे तऽ पानि पूरा भरि जाइ छै
हँ जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त भऽ जाइत हेतै
हँ छी जोड़हाट मे हमरा सबके कोनो इफेक्ट नहि पड़ैया
अच्छा
लेकिन और बाकी गाँव साइड मे एमे कनि साइड साइड मे जे लोक रहै छै ओकरा सबके बड इफेक्ट पड़ै छै कियाकि सभके तऽ सभ तऽ टाउनेमे नहि ने रहै छै यै
सभ त टाउन मे केना रहते यहै न किसान से लऽ क जे सब छै मध्यवर्गीय लोक सब जे सब गाममे रहै वला सब गाम गामेमे रहतै न
हमर पोतासभ जे स्कुलमे पढ़ैत छै तऽ एहि टाइममे आब हैया हम म ओतऽ आसाम मे एखन भे भेकेेशन भेलै हन
ओ बारिश दुआरय
हँ एखन भेलै तऽ हैं ओहि समर वेकेशन में हम एलियै ने आ कियाकि पोता के समर वेकेशन भए गेले त कहलिये की आब एमे कनी घुमि आबै छी आ अइ स् स्कूल खुलतै तऽ रोज स्कूल म जे कहतै कभी अ पुराना कपड़ा ले आओ कभी चावल ले आओ कभी दाल ले आओ हँ हँ हँ फ्लड एरिया में बाटैला बांटैला नहि हँ बाढ़ पीड़ीत सबके करैला नहि तऽ पाय मांगत पाइ मांगत जे जे सामान नहि देते ओ पाइ दऽ दै ओ कोनो डिमांड नहि छै सौ रुपैआ पच सो रूपैया जक
हँ ओहि सँ जतबा जेकरा जेतबा ओहि सँ किछु मदद भऽ जायत से तऽ ठीके बड़का बच्चो सब सीख होय छै न एहि सँ बच्चो सब मदद करय केँ एकटा एय तरीका सीखै छै नाक गुण हाँ अहिना केना की करबाक चाही
ओना तऽ देखियौ कॉन्वेंट इसकुल सब क धर्म केँ प्रति ओ खराब दृष्टि से देखल जाइ छै अपना इंड अ हिन्दू धर्मम कियेकि धर्मक ओ सभ क्रिश्चन धर्मक बढ़ावा दै छै लेकिन बहुत मॉरेलिटी बहुत सिखाबै छै
हूँ हूँ हूँ
ई बात छै हाँ मॉरेलिटी बहुत सिखाबै छै जे क अ असहाय केँ हेल्प केनाय ककरो दुखिया क अथि केनाइ से सीख
हु ओहिठाम से जे छै एलियै केना बाइ ट्रेन सँ
बइ ट्रेन हुहु
अच्छा अच्छा ट्रेन से फेरो ओमहर
ओय नासिक डायरेक्ट उतरली ओतय हम चढ़लियै मरियानी मे डायरेक्ट एतय डायरेक्ट ट्रेन छै एतय बेटा हमर आबि गेल छलै बड़का बेटा बहुत बहुत बढ़िया बहुत सुहावना मौस
ए अच्छा बाह
एतऽ गर्मी पड़िते नहि छै
ओ गर्मी पड़िते नहि छै
पूरा हा पियाली आ हम जै सोसायटी मे हमर बेटा रहय छै ओअ अगर अहाँ देखबय तऽ खिड़की खोली दै छै साइड मे बड़ काफी ओहिमे क बारिश ए बहुत होय छै लेकिन बाल कोनो इफेक्ट नहि पड़ै छै मोर केँ नाचैत देखबय बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ पासे मे त्रम्बकेश्वर त्रम्ब केश्वर जे
जम्बकेश्वर महादेव हँ हँ हँ ओ घुमय केँ अथी सभ बढ़िया छै घुमलहुँ कि नहि ओम्हर
हम तऽ आइ भो एक बेेर आयल छलियै तऽ त्रम्बकेश्वर ओर सिडी गेल छलियै सिरडी साइड
हाँ सिरडी दिस ते गेल छी उम्हर सिडी सब ते गेल छी बहुत नीक लागल छलै सिरडी पूना उम्हर तऽ गेल छी नासिक भऽ केँ बेर गेल छले हे उतरलियै नहि नासिक दिस लेकिन ओम्हर तऽ बम्बे दिस गेल रहियै ने तऽ उम्हर सँ होइत बढ़िया ब दू हजार अठारह के उन्नैस मे गेल रही
एहिबेर सोचै छी जे मतलब ओंकारेश्वर महाकालेश्वर आ-आ
ज्योतिर्लिंग सभक दर्शन हँ नहि नहि बहुत बढ़िया हँ समय उमर ठीक छै तऽ नीक बोम्बइ दिस तऽ खूब पानि तानि बुझय परेसान रहै
नै इम्हर नासिक मे नहि छै नासिक जे छै न नासिक मने बुझियौ तऽ बहुत नीक शहर
हँ नासिक मे हमरो सभक एक गोटाे रहै छलखिन हेँ बहुत गो नचल छथिन कहै छलथि ह तऽ नासिक बड्ड नीक शहर छै बड़ नीक छै ओहिठामके मौसमो बडड़ नीक छै लोको सब बड़ नीक छै से सब कहै छथिन
आस पासके वातावरण आ सबस बढ़िआ प्राकृतिक सौंन्दर्य पूरा ग्रीन ग्रीन देख चारू तरफ बहुत नीक बहुत नीक हम अपन बेटाकेँ कहै छियैौ बौआ तोरा एते सेटल भऽ जो बड़का शहर नहि ताक
हँ नहि नहि ठीके अइ हँ एतऽ हँ जतय सम मौसमो जलवायु सबटा अनुकूल रहते रहे के सबटा त नेबाको ओहिने ठाम चाही ओना महानगर सभक के वातावरण एतेक दूषित भऽ गेल छै एतेक ई छै तऽ लोक के कते ओहिठाम ठीक जगह पर रहनाइयो एकटा मुश्किले छै
हँ पोलुशन पोल्युशन नामके चीज नहि छै एतऽ
हँ प्रदूषण नहि छै से तऽ बड़का गप नहि तऽ बंकी तऽ महानगर सब तऽ प्रदूषणे से एकदम
आ बम्बइ मे देखियौ प्रदूषण भरल दिल्ली बम्बइ मद्रास कलकत्ता जत्ते मेगा सिट
हँ हँ ताहि मे तऽ रहिते छ आ तरह तरह के बिमारी तिमारी कतेक लास लो लेकिन उएह छै लोक करतै कि मजबूरीमे
आ रहबे करै छै जे जतय रहि गेल ओकरा ल उएह बहुत नीक भऽ जाइत छै
पाइए नहि छै से तऽ उपाये नहि छै गाम दिस कनि दिन गाम दिस जाउ तऽ नीक लगै छै फेरो वापिस तऽ फेरो घुमि फिर कऽ एम्हे आबय पड़ैत छै सएह छै
अहाँके गाम कतऽ भेल
गाम हमर भेल कटिहार दिस कटिहार जिला दिस
अच्छा कटिहार जिला दिस
पूणिया जिलाक
ह अच्छा हमर सबके भेल दरभंगा जिला
हँ वाह हँ दरभ्ंगो दिस हमर सभ रहल उमुरेके छिय तर जेनाय
ह हँ गाम तऽ जाइते रहै छी बीच बिचमे किया की हम हमही अपना सासुरके तरफसँ हमही खाली रहै छी बस असाममे आओर सभ हमर उमरे छथिन
हँ अच्छा अच्छा
हमर दे हँ नहि नहि बिहार
बिहारमे अच्छा अच्छा
हँ दरभ्ंगे जिला मधुबनीमे हँ केओ मधुबनी मे केओ समस्तीपुर मे हँ उमर छै तऽ कोनो जे जनेउ भेल कि विवाह भेल
हँ कर्तव्यता तऽ लगले रहे छै हँ कर्तव्य भरि साल तऽ करर्तवता साले साल किछु ने किछ तऽ होयते रहे छै
आ अपनासभ एतेक अपना सब एते पूजा पाठ आ नियम निष्ठा कतहु नहि छै बड्ड छै मिथिलाञ्चल एते कतहु विधि नहि छै
हँ बहुत तरहके पुजा पुजा एखन आब सावन शुरू भेले नव कन्य सभक मधुश्रावणी हेते ओ करत हँ हमरा सभ सामने शुरू हेते कते जिनका जिनका हेतनि ओ घर मे तऽ कते अथी लगैत रही
हँ फूल लोढ़नाइ तऽ ई आ सेहो पन्द्रह तेरह दिन चलैत छैय।
पन्द्रह दिन तऽ छैय एहि बेर तऽ मलेमास दुआारे हँ। एक एक मास आगू भऽ गेलै पन्द्रह दिन छैय पन्द्रह दिन तऽ।
पंद्रह दिन तक ओहो चलते ओकर मधुश्रावणी तऽ बरसाइत। तऽ कि दन तऽ कि दन हँ कोजगरा ह। हँ बड ब्ड नियम।
लगले रहै आब तऽ पाबनि कथी शुरुए हेतै ने।
आ हँ बस आ अहि आ चारि गो स एहि बेर क गो सोमवारी पड़ले?
एहि बेेर सक्रान्तिके हिसाब हे तऽ चारि टा पाँच टा पड़ल अइ आ पूर्णिमा वालला यदि करब तखन चारिे टा पड़लै हे। संक्राइत के हिसाब से सोम से शुरू भऽ जायत अगिला सोम से शुरु हो जायत त ओ तीन तारीख से होयत तखैन।
तीन तारीख से।
हँ ओ तीन से शुरू होयत अहाँ हमरा बीस से करबाक अछि तऽ हम शुरूवला आ अखरी वला कऽ लेबै आ सभटा कयल नहि होइत रहैए तऽ सेहोसभ
शुरूर शुरू वला आखिरी बला प्रतिक्रिया जामे हमर बारह अगस्त के ट्रेनक के टिकट छैय फेर व रिटर्न
ओ फेर ओ असाम जाइ
फेर ओ आसाम जाइके कियाकि हम अथी करै छियै ने कोचिंग क्लास करै छियै।
वाह वाह अच्छा बच्चा सभक एखन छुट्टी छैय अच्छा।
चा सबके छुट्टी छैय सभ सबके इसकुल खुलतेै फेरसँ अ अथी हेतै एग्जाम हेतै।
जेकरामे परीक्षा हेतै हँ।
ताहि दुआरे कहली जे मतलब हम बारह आबैये ने दै छलेै क्लास टेन के लड़का सब हम कहलियै न भाय। एक बार त हमको जाने द हँ दो साल से मे ट द दू साल से हम टिक टिकट बनाबै छलि। हम हिस्ट्री जोग्रफी पोलिटिकल साइंस हिन्दी इंगलिश हिन्दी और इंग्लिश आर्ट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट।
बाहस वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हँ तऽ पढ़ेनाइ बहुत प्रेशरो रहै छैय ने। शिक्षको सभपर तऽ बहुत प्रेशर रहै छैय कोर्स पूरा करेनाइ। बहुत प्रेशर रहै छैय बच्चा के नीक रिजल्ट हेबाक चाही। सबके उम्मीदो रहै छैय नीक रिजल्ट हेबाक चाही बच्चा सब
ताहि दुआरे कहली जे एक महीना ल जाय दे हमरा ओकर बाद एबो जे फेर हम थोड़े एक साल कतहु जेबौ।
हँ ठीके छैय तुरत तुरंत एयलो गेलो नहि ने होइत रहय
नहि होइ छैय दु साल पर एलियै हम ये।
ओ अच्छा अच्छा
पोता पोती सब एकदम कैलेंडर मे टी क लगबै छल दादी आ जाएगी दादी आ जाएगी ह। हँ एगो पोता छैय सात साल के छओ साल के एगो पोती छैय दू साल के।
ओ अच्छा अच्छा
हँ आ एगो छोटका बेटा छैय दूगो बेटा छैय हमरा आ तऽ हँ एगो छोटका बेटााके छैय एगो बेटा ओ तीन साल के छैय। एतऽ छोटकी पुतोहु हमरे लग रहै छथिन एखन। तऽ उएह सङ्गे हम हम छोटकी पुतहु आ पोता हँ फेर सगे वापस जेथिन आब बेटा रहै छैय बेंगलोर मे। तऽ ओ नेक्स्ट ईयर साइड बंगलोर शिफ्ट हेन हमरा कहै छैय आबै ल हमरा कियौ या बल मालूम या कि नहि सब दिन जो तऽ रहि गेलियै न
हँ अपन अपन स्थान से लगाव भऽ जाय छैय न अपन स्थान अपने जतय रहऽ लागू वएह ओह ठामक लोको परिवेश सबटा नीक लागऽ लगै छैय।
सब जानै छैय तऽ हम कहलिय कि हम कहली एखन हम नहि जायब दोसर की हमरा अखन स्टूडेंट सब आबैया तऽ ओहो मे टाइम भेट जाइया ह त अखन हम नैय जाएब आहा सब जाउ हमरा जखन हे त हम तऽ अही सब लग आयब कत जेबै हम?
ठीकेइ हँ समय अयला ओहो समय एतै तखन तऽ छथिन ने अखन जा आब तक कऽ रहल छी तऽ करू अपन।
गरब हँ सैह कहब।
पढ़ेनाइ तऽ शिक्षाके दान तऽ सबसँ बड़का दान छैय शिक्षा जेना ई तऽ काज केहन छैय जे कहियो त लोक बहुत दिन तक कऽ सकैया आ काज से लग रिटायर भए जाय छैय लेकिन एका शिक्षक के तऽ हरदम चलते रहै रिटायरमेंट भ जा लेकिन ल शिक्षा केऽ सीख सकैए पढ़ि सकैए। देखै छलियै पहिने पुरान पुरान शिक्षकसभ बुढ़ भऽ जाय छलखिन हेँ लेकिन तैयो र बच्चासभ अबैत छलै न हुनका लग किछो जिज्ञासा भेल पूछैय लेल।
अरे हम एक जते पैसा वाल लड़का सब छैय ओकरा सब से फीस लेलौ आ गरीब बच्चा सब के हम फ्री में दान करय हम हम तऽ मतलब एहन ए दू चारि गो बच्चा छैय तकर इसकुलोे फीस भरि दै छी कहै छी कि जे तोरा ओ अगर नहि छौ तऽ कोनो बात नहि शिक्षा दही बच्चाके।
शिक्षा आदी हँ से ठीक
शिक्षा अगर शिक्षित रहतौ न तऽ गरीब आदमी हँ हँ से